बढ़िआँ छैय अपन कहियो खेनाइ पिनाइ भ गेलै?
ह आइ खेनाई पिनाइ भ गेलै आइ अहा के मुड़न के भ भार आएल रहे।
बाह।
अ भार अहाँके एक नम्बर एलै है।
अच्छा।
सब परिवार ले कपड़ा लत्ता अपनो अपनो दुनु बहीन ला आयल हे
वाह।
पेंट सल्ट लगा कऽ
बा।
खुब सुन्दर ससजावट के संग आले।
अच्छा।
बड सुन्दर भाड़ छै।
ओ।
आ बरुआ के
चलू मनोरथ पूरा भेल कोनो दिसन सऽ।
ह मनोरथ पुरा भेल आ गहना बरुआक एकदम। सुन्दरस।
अच्छा।
अखुनका समय मे सोना चाँदी के ई महंगाई छै
ह।
तै मे बेस चायर आना क अहाँके। लॉकेट छै।
कथी छै?
आ चायर अना के लाकेट छैन
वाह।
मठा छैन।
अच्छा।
डरकस छै बच्चाक ल बच्चा के मांओ के छैन डांड़ मे डरकस बिछिया। ऐमहर अहाँके जतेक होइ छै चाउर चूरा। केरा दही के पा‌इ।
अच्छा।
आ मसाला मसुली से सब।
बाह अद्भुत भाड़ छै।
ह बड सुन्दर भाड़ छै।
अच्छा।
तें सब सब। बजेल गेलै, सब एलै, देखा सुनी भेलै।
अपना सब ओत त सेह सब छै अच्छा।
से सब भेलै, आम के जूस बनलै।
अच्छा। एखन तऽ आयोजन छलै।
हँ आइ छले अहाँके अद्भुत आयोजन छले।
अच्छा।
आइ पप्पे पप्पा नहि छैथ से कनि बहुत अखरल हे। ने बाबूक साँझ के कने काल टहलबय छलखिन।
ह अच्छा।
से ओ अखैन नै छलैथ आइ। काल्हि विवाह करेता। ओहि उपलक्ष्य में आइए गेला।
अपन मिथिलाक पञ्जीकार छैय
हँ आइ ओ
हुनके पोती के बियाह छियनि।
अच्छा।
काल्हि भोर में। तऽ पप्पा आइ ओम्हरे गेला हें। आइ अइ विशाल गर्मी में बच्चा सबके लके बड तबाही।
हँ गर्मी के तऽ छैइये।
हँ।
आब काल्हि फेर मुड़न के, मुड़न में को सभ औतय समधिन सब अपना सबमें तऽ समधिनो के होइ छय।
हँ समधिन सब ऐबितथिन लेकिन हुनका सबके दियादी अशौच भऽ गेलनि।
अच्छा।
तऽ ओ सभ नै औथिन दूटा बहीन औथिन। हुनकर सब परिवार एकटा बहीन एहि गाम में छथीन।
अच्छा।
आ दोसरो बहीन कतहु छथिन ओहो औथिन।
भोरे से हुलि मालि दीदी पिसीमाँ ते छोटू कनियाँक सेहो छनि। काइले डेट देने छैनि।
ह।
ओहो एकटा भुलि अछि।
ओ एकटा छैय। भए जेतै बच्चा कालि ताकि रहल छैय।
हँ बच्चा के जन्म हेतै। ओहो नीक भाग कर्मसे भऽ जाय।
ह सएह सब छियै, आइ भोजन भात मे की छलए
भोजन भात मे आइ बनल छले डालना बनल छलए।
अच्छा।
आलू परोर मटर तटर द कऽ
आओर
से रहेए सोहारी छलए।
अच्छा।
भात छलेए। आर आलू के भुजिया छलै।
अच्छा,
आम तऽ अखन रहबे करतै।
हँ आम तऽ भोजनमे महान छियै एखन। हाथे हाथ खा लिअ। आम खा लियऽ तखैन जे असबिस मोन भऽ जाइत छै।
बड असबिस भऽ जाइ छै तखन ई छै जे लाइन छै।
वाह सेए बढ़िआँ अछि।
नहि तऽ आम खेलाके बाद जे हावा नहि लागत तहन तऽ बुझियौ जे तबाही भऽ जाय छै।
बड्ड तबाही छै।
सएह सभ छै, मड़बा पर बेसी काल जुटानी होइ छै। सांझ के सब बैसल चारू साइड से।
गीत नाद से सभ अपन भेल।
गप सप। पुरान गप सब सुनै मे अहाँके एकटा कहानी जकाँ लगै छै।
कहानी जकाँ लगै छै।
सेएह सब बेैसारी रहै छै।
अच्छा,
कनिया मनिया सब सेहो छथि घरमे।
अच्छा।
ओकरो धमगिज्जर रहैये। अहाँ गाम मे की होइये तऽ अहाँ गाम मे की होइये। सबठामक अपन विध व्यवहार अलग अलग होइ छै ने।
हँ अलग अलग छै।
कएटा गप अहाँ के सुनय ले भेटत जे हं ई चीज नव छै। कएटा हमहुँ नव चीज सुनबै छियैन।
हॅं से तऽ होइते छै गप केला पर।
सएह सबमे होइ छै जे केना गिलका भात अपना सब बनबै छलहुँ।
एंह गिलकि भात के तऽ अद्भुत छलैये।
आलूसन्ना मे अहाँके हरियरका मरचाइ गुरि दियौ।
गुरि दियऔ आ। एकदम मजेदार से
ओइमे एतेक ताम झाम कहाँ रहै छलै।
एंह सीधे ताम झाम की पहिले तऽ रहै छलै घूर लगमे बैसू आ चारिटा- चारिटा आलू गुरि के पका दिय घूरमे आ पाइक गेल-
हल्का नून लगा कऽ। आ सोहनगर लगै छलै।
ह।
ओ तऽ नहि आब घूर छै आ नै ओ आलू छै। लेकिन आब किछु किछु परम्परा के लोक अपन नि- निर्वाहो केयनाइ शुरू कयल कऽ।
करबाको चाही अपन सभके-
बीच मे ई सब चीज कनि हइट गेल छलै लेकिन आब फेर आ जं जाड़मे गाम दिस रहलहुँ तऽ आ अल। आल्लू आर अलहुआ के पका के खायब।
ह एहि बेरका टारगेट-
क दिऔ आ घुड़मक द दिऔ। हँ जारैन के थोड़े कमी छै। जारनिे के तऽ कमी रहिते ने छै। गाछ वृक्ष मे किए -कोनो ने कोनो गाछ तते पुरान भ गेल छै, जे अहाँके डाइढ़ पात ओतय खसल ओतय खसल-
ओ अथी जारनिे के कमी थोड़े रहै छै गाममे-
से सब रहै छै।
गाम के तऽ कैर अलगे छै। गामक म मला -मजा कतय पायब दोसर ठाम लेकिन- वएह गर्मी मच्छर जे कऽ दै छै- कनि सरकारके तरफसँ- कनि आओर भऽ जतै एकर सुविधा-
करै छै किछु लोको क सावधानी बहुत बड जरूरी छै। आब अहाँ आम खेलहुँ अहाँ दुआरे पर फेक देबै- एहिमे सरकार की करत अरे भाय कने अपनो- कनि उजागर होइ जइयौ- कतहु खदहा खुइन दिअउ- कोनो बेसी थोड़े छै खद्हा खुनि लिय ओहिमे क आम के दऽ दियौ।
इद दियौ।
आ ओकरा फेर ऊपर से उएह मैट स मुइन दिऔ।
तऽ कोई चीछ आब करऽ नहि चाहै छय।
सएह बात-
सरकार तऽ देने छलै पूरा कचराा उठबै वला सेहो देने छलै।
थी-कनि मनि लोकोसभ अथी करै आ अपनो- सरकारो मदति करै छै अपनोसभ मदति करतै तऽ बहुत बेसी- प्रभाव-
हेतय, से सब त-
आ पिछला जे जतेक नियम सब छै से सब लागू करतै तऽ बहुत राहत छै हर चीजमे।
हेत्तै
स्वस्थ्य स लऽ कऽ आओर हर चीजमे ओकर
आब तऽ हेबे करते किया तऽ बहुत लोक एहन छैथ जे मिथिला मैथिल ल बहुत किछु करे छै।
बहुत किछु करै छै।
त पौधोे क जे छै से रोपइ बला काज बहुत लोक करै छै।
अच्छा
से सब तऽ होइत रहै छै। एकटा ने एकटा काज अहाँके नब नब चीज अहाँ के सुनबा मे अबैत रहै छी। नब तऽ नहि रहै छै, ओ पुरान चीज क नब मे
नब बना रहल छै।
परिवर्तन कऽ कऽ से ओकरा कऽ रहल छै। ई सब चीज छियै हँ देखियौ कतऽ तक जाय छै।
कतऽ तक जाइ छियै सही
आगू बढ़ै य बहुत चीज तऽ बड भेलै न! रोड कतहु नहि छलए जतऽ ततऽ थाल कीच गड्हा पइन जमा भऽ जाइ छलै। बरसात होइत देरी अहाँ के थाल -कीच स एकदम पैर चपा गेल।
ह।
आब देखियौ अहाँके ओसभ चीज कम भेलै हेँ।
कम होलै से सब तऽ खैर बड्ड सुन्दर भऽ गेलै। गलिये गलिये एकदमसँ
चकाचक करैत रहै छै।
कनि दिनचर्जा बदलतै तऽ सभटा चीज ठीक भऽ जेतै।
कनि लोकसभ जे आब कनिक अपनो जागरूक हेतै
हँ अकर बादे हेतै।
बहुत चीज हेत्ते, सुधार नहि भेलै ह से गप तऽ नहि छै? सुधार दिस तऽ बहुत भेले य।
बहुत भेलै ह। हेबे करतै
सबटा चीजमे भेलै ह। पइन पड़ैत छेला। कहुना कऽ लोक पन्नी लगा-लगा क सुतल रहै छेला। ओतऽसँ चुभल, ओतऽसँ चुभल एना भेल।
भेलैए एते जे लोक पर प्रभाव पड़लै य गर्मी के तकर कारणो उएह छै। पहिले मैटक घर छलै तऽ, सीतल रहैत छलै।
हँ आब
आ सभके भऽ गेलै मकान। ओतबैत छै, लोकके बर्दाश्त नहि होइत छै, पहिले तऽ चलेया।
आ ओहो मकान में की बोले या जब